कते आदि हौ ऐं
की हाल समाचार छै हँ
हँ तऽ मेला सभके तैयारी चलि रहल छै कि नहि सुन एहि बेेर दुर्गा पूजा जे अबयवला छै से त
ह दुर्गा पूजाके तऽ तैयारी अभियेसे शुरू कै दैछै पुजा पाठ अं नवरात्र के मे विशेष पूजा करल जाइ छै ने
कलशथापन कलशथापने दिन से चालू भ जाई छै
हँ कलशथापन दिनसँ दुर्गा पूजा शुरू भए जाइ छै दुर्गापूजामे अपना आरके विशेष अं लोक तैयारी करैत छै ओई मे अहां के नव रात्रके विशेष महत्व छै हेलो हेलो
हँ
आर
बुझियौ ने दुर्गा पूजामे अहाँके ढोलसभ देनाइ स्टार्ट कऽ देै हय अहाँके बच्चा सभ के देखलहुं अथि नजर गुजर सबके लगबै के लिए लहसुनो सब बान्हि देहै बुझि गेलियै जैसे नजरसभ नहि लागै एहिके बाद बुझियौ एक बेेर की भेलै से हमसब सब लड़का सब मेल न रखेके लिए दुर्गा पूजामे घर से करीब दस गो लड़का स्टार्ट भेलियै बुझलियै एहिके बाद ज सबसे पहिले तऽ नवमी ये बरी समय मे मेला देखलियै त ओहि के बाद चलि गेलियै ओ सात आठ बजे रात तक ओहिके बाद बुझियौ हमसब कमल पुल घाट चलि गेलियै बुझि गेलियै ओहिके बाद कमलपुर घाट मे देखलियै दू चार घंटादम जिलेबी उलेबी सब खेलिये उ लड्डू सब जे भी होय छै झूला सब झूलिये ओहिके बाद पहुँच गेलियै शिवनगर घाट अ बच्चा सब जे हे सब ग रहे और लड़का सब जे रहे ओर अहाँके मेला सभमे तऽ बुझिते छियै रिश्तेदारोसब मिल जाइ है बहुत
हाँ हाँ से तऽ अइछ
ओहिके बाद बुझियो दत होइत चलि एलए अथ श्रवनगर हाट से बेनीपुर चलि एलियै के फेर बेनीपुर से घुमैत फिरैत फेर चलि गेलियै शिवनगरे घाट ओके बाद फेर चल गेलियै उ कमलपुर घाट आ ओहि जगह से फेर कौआ चलि गेलियै कौओ मे ओहि जगह की कहै छै दुर्गा पूजा के टाइम मे ना ड्रामा सब होइ छलै
कौआ तऽ बेसी दूर नहि हैत यौ अहाँके गाँवसे कौआ तऽ बेसी दूर हयबाक
नहि नहि कौआ मतलब पहिले हम अपना नानीए गाँवमे रहै छलियै ने तऽ ओतहि से पहुँच गेल रहियै बुझ गेलियै हे मनोन से पहुँच गेल रहियै मतलब पूरा जते भी लड़का सब साथे
हाँ हाँ
बुझलियौ मेला सबमे झूला रहे तबे मनि ड़ा के रे हरेक माल दसे रूपे बुझ गेलियै
खरीदलियै कि नहि कुछ सामानसब
हाँ अथी खरीदलियै गुड़िया खरीदलियै ना एगो खरीदलियै ओ बाद एगो ह धिया पुता सब केलिय जलेबी सब खरीदलियै ह्म्म बुझि गेलियै ओ खेलौनासब जे होइ छै झुनझुनासब खरीदलियै बुझ गैलियै ओर झूलाासब खूब झुनलियै बड़का बड़का झूलासब ओ चाउमीनसब बहुत फेमस रहै चाउमीन अहाँके भऽ गेल बर्गर भऽ गेल ईसब बहुत बड़ा स्वादिष्ट बनेने रहै छै अथ सबमे मेला सबमे बुझि गेलै लिट्टी समोसा त बहुत अच्छा लागै छलै मेला सबमे घुमयमे बुझ गेलियै इएहसब बात छै तऽ देखियौ कि
आ ई दुर्गा पूजामे दरभंगा
घुमय मे अच्छा लागै छै अहाँके अक्टूबर महीना मे होइ छै बुझ गेलियै पूरा एकदम दस पन्द्रह दिन एकदम पूरा अच्छा लगे है मौसम बहुत अच्छा रहत अहाँके दुर्गा पूजाके समयमे बहुत सुहाना मौसम रहे छै बुझ गेलियै गर्मी के अहाँ के धान सबर के जे फसल रहै सुनय मे की कहै छै क के टाइम रहे छै आबि जा हय दुर्गा पूजा किया होइ छै ये भेलाके बाद दुर्गा पूजा भेल दुर्गा पूजामे अहाँके माँ दुर्गाके नवरात्रि नौ दस दिन के बाद सप्तमीये से मेला लागि जाय पञ्चमी के अहाँके मेला सेहो लागैत छै दसवीं के ज्यादा भीड़ रहत अहाँके न जो लोगो फलहारी करे हैय आ फलाहारीमे अहाँके ह से फल फ्रूट खेलक आओर सुबह के स्नान करलक और दुनू टाइम पूजा पाठ करलाक के बाद बुझि गेलियै ओहिके बाद दशमी मे अहाँके होइ छै की से ओहि दिन के मतलब जो अथी सब होइ छै नमक वाला खाना सब खााय छै कियाकि दस नओ दिन तक तऽ खेनाइ खेलक नहि अथी फलाहारी करने रहल फास्टिंग मे रहल तहिके बाद दस दिनक बाद देखेबो करलक तऽ बुझियौ बेहोश भऽ जाइ हय आदमी दस बजे कहलक ओकरा होशे नहि आयल फेरसँ शाम मेला सब लागल
हू
मेला सब देखलक बुझि गेलियै ओहिके बाद अहाँके रावण के जलायल जाइ छै ह हमरा आरके गाँव जे बहेरी छै बुझियौ सबेरे हम सब दस पाँच दस आदमी लड़ का सब जते रहलहु त गेलहु की कहै छै से रावण के जलबै के लिए बेर एलु गेलियै तऽ गाड़ीसँ गेलौं हब ई त बगलमे गंगराह चौक छै ओतौ रावण सब बुझियौ जलबैत रहै छै बुझि गेलियै तऽ हमसब बुझियौ एतय चौवा लौड़ी से बुझियौ एक बेर ट्रेन पकड़ि के हमसभ चलि गेल रहियै दुर्गा पूजा देख ल य अत मनोकामना म दसमा पासे भेएल रहियैय की कहै छै मनोकामना मन्दिर श्यामा माइ मन्दिर दरभङ्ंगामे पूरा राति घुमलियै फेर उ जे ट्रेन पकड़ि के फेर अहाँके दू तीन बजे राति में फेर जायक उतरलियै बलहा मे एगो रिश्तेदारे के यहाँ की कहै छै इसी तरह एलियै फेर भोरे एलियै घर पर फेर की छै के बगले मे सु साारी मे मेला लागैत छले रहे सब लड़का सब बताब सै सब गेलियै घूमैय के लिए मेला बुझि गेलियै इएह सब बात छै मेला बहुत अच्छा अच्छा लगे है बिहार मे पूरा धूमधामसँ बुझियौ एकदम अच्छा अथि मौसम रहल मेला देखे के लिए लोक बाहर से भी यहाँके आदमी सब जे भी लेबर सबके जे काम करै छै से अपना परिवार के साथ मेला देखे के लिए आबै छै जे क कियाकि बिहारमे मेला बहुत फेमस होय छैे दुर्गा पूजा और कोलकाता मे ते बुझियो एकर बड़का बड़का पंडाल लागै छै दू दू करोड़ के बुझिऔ साड़िये रहै छै अच्छा सब के जेबर सब भए छै बुझै बहुत दूर दूर के आदमी सब कोलकाता सब मे आबे छै आओर अहाँके मुम्बइमे तऽ बुझियौ गणपति पूजा बहुत बड़का फेमस छै गणपति पूजा देखैय के लिए अ सेहो आदमी सब बहुत जाय जाय है त ताहि दुआरे पर्व जे होइ छै से अहाँके बिहारके लिए जेना छइठ भऽ गेल कलकत्ता सबके लिए पश्चिम बंगालके लिए भऽ गेल अहाँके दुर्गा पूजा मुम्बइके लिए भऽ गेल अहाँके गणपति पूजा ईसब मेला बहुत बड़का फेमस छै तुरन्त अहाँके फेर मेल अथीके बाद अहाँके दुर्गा पूजाके बाद कृष्ण जन्माष्टमियो अहाँके अगस्त महिनामे भ जाई है तऽ मेला सबके आबू जे तऽ सीजने आबि जाय है अगस्त सितम्बर के बाद पर्व त्यौहार मेला
ई सब के बुझियौ पूरा बिहार मे प्रचलित रहै छै बच्चा सब एकदम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के मेजा है सरकारी क्ष वहके सतमीसे अहाँके चार पाँच दिन जे छुट्टी रहल बैंकसब बन्द रहल ताहिके लऽ कऽ बुझियौ मेला बहुत बड़का ह्म आदमी सब देखैके लिए प्रेरित रहै छै विशेष मेला मेला देख सकै हैय सब बात छै भुल गेलियै
हाँ कहलहुँ दुर्गा पूजामे कभी कभी वर्षो भए जाइए
हाँ वर्षा भऽ गेल तब तऽ बुझियौ अहाँके पूरा जलेबी सब बुझियौ कते रहि जाइ हइ
नहि आ किच किछ भए जाइ छै ने रस्तो पेड़ासब किच किच भए जायत आ लेकिन एक चीज कहियौ देखियौ मेलामे जे जाइ छै धियापुताके जे खिबै छियनि तऽ पैसा तऽ लागे जाइ छै ने लेकिन पैसा लगलाक के बावजूद भी समान अहाँके अच्छा नहि देत ई चीज गौर केलियै
ह ई सब तऽ बहुत अ किछु सब मेला के भीड़ मे कहलक जिलेबी छै मतल आब मुे पैसा लागि जाय है आ
आब लोगो सब जते ने भीड़ रहै छै ओहि भीड़ मे लोग लोक सब की करता धियापुताके तऽ लालच होइ छै ओकरा तऽ सेहतसे मतलब रहै नहि छै
हू सहए बात छै
जएह समान मिलल सएह समान कहलक खायब पीयब लेब तऽ ओहिसबके कारण जे छै से धियापुता मेलाके बाद बीमारो जायदेतर पड़ै छै उएह खाने पानके कारण
ए के लगबे करे है दुआरे सियान आदमी तऽ कुछ खेबे नहि करै छै मेला से मेलामे छ ह्म जसमे संगे
दरभंगामे तऽ काफी भीड़ रहैए
भ जा छै
हू आ सबसे बेसी अहाँके कटहरबारीमे भीड़ रहै छै कटहरबारीके हलाकि कटहरवारियो क आ दाबि देलखिन हसन चौक दुर्गा पूजा
चूड़ा बुज रोडे लागल रह छै अहाँके अथी सबके तरफ यूनिवर्सिटी सबके तरफ
हाँ लोकके खचा खच भीड़ रहै छै आ ओहिके कारण ओहिके कारण रोडो सब जाम भए जाइ छै तऽ गाड़ियो घोड़ा जाय आबे मे बहुत दिक्कत नहि छै अहाँ पैदल जयबै तब तऽ ठीक यए आ कोइ गाड़ीसँ गेलियै तऽ रोडेपर कहीँ कतहु लगब पड़त
ह तइके लऽ कऽ प्रशाासनो सब बहुत टाइट रहै छै बुझि गेलियै जैसे मेला मे अथी नहि हैय हुरे नहि हैय भीड़ भगदौड़ नहि मचै ताहिके लऽ कऽ प्रशासन सब पूरा टाइट रहै छै मिलल के सही से लोक पब्लिक इन्जॉय ल सकेै हू तऽ इएह सब
प पब्लिककेँ सम्हारयके लेल पब्लिककेँ सम्हारैके लेल प्रशासनके टाइट रहबाक जरूरी छै आ प्रशासनो कतेक टाइट रह बतयती रहै छैे कि लोग
पब्लिकके भी प्रशासन के साथ देबाके चाही जैसे ओ शान्ति से बना सकै है
तऽ जैसे प्रशासन के भी परेशानी कम रहतै कियकि और मेला मे जे से हमेशा कचरा सब जे होइ छै डस्टबिन मे डालैके चाही क इधर उधर नहि फेकैके चाही जयस की होइ छै से ह रोडे पर फेेक देलक चित भऽ जाइ हैय वातावरण एहि से बीमारी के कारण भऽ जाइ हइ बुझि गेलियै जेस बहुत आदमी सबके पड़ जाइ है कते क देख मेला देखलाके बाद तबियत खराब भऽ जाय हैय इलाज करेलाक गर्मी रहल ठण्ढी रहल
हँ गर्मीओ बहुत रहै छै गर्मीयो जे छै काफी रहैत छै आब ओहि गर्मीमे तऽ लोक पसीना पसीना भेल रहै छै एक तऽ लोक के गर्मी एक प्राकृतिक गर्मी दुनू दुनूसँ लोक परेशान रहै छै त्रस्त रहै छै आ फेर ऊपर से
समस्या हैय इएह सब लऽके बात बुझ गेलियै तइ दुआरे मेला देखेके जायके लिए बड़ा सोच समझ के जायके चाही जैेसे मेला मे